हेलो हेलो हेलो
हेलो
हँ की हाल चाल छै
हँ हँ बढ़िआं बढ़िआं अहाँ अपन कहू
हेलो
हँ हँ आयल आवाज
अपने ठीक अपने ठीक छै हँ हँ आबै आबै
हँ और कहू
और ठीके छै अपन समझै कतसँ हम तऽ रहै छी आसाम मे छी लेकिन हम मधुबनी से
अच्छा हमहूँ मधुबनिएसँ छियै
मधुबनी कोन गाँव
कोइलक गांव कि छियै हम
अच्छा कोइ बात कपिलेश्वर साइडमे जे छै से ने
आँय
कपलेश्वर साइड मे पड़ै छै ने कोलक
नहि नहि कपिलेश्वर साइडमे नहि पड़ैया कोहि लक अहाँके रामपट्टीके बाद अहाँके आगू जेबै तऽ निरवापुर यो जे ओहिसँ पहिले इमहर आबिकऽ कोइलख
अचछा हम बे हमर बेनीपट्टी के पास मे छै धग्जरी
अच्छा धगजरी जानै छियै धगजरी गाम
कोनी छै कोइ रहै छथि की अहाँकेे
तगजड़मे हमर अहाँके नानी एकोटा छलथि हे गधरीके नानी छथिन हँ तैं जानै छिय धगजरी हमर माँ के चाची छलखिन
अच्छा अच्छा
हँ आओर एतय कतय रहैत छै मने मधुबनीएमे रहैत छी या कतय रहैत छी
अखेन फिलहाल हम आसाममे जॉब करै छी
अच्छा आसाममे छी हँ तहन तऽ बहुत दूर छी हँ हमरा भेल कि जे अहाँ या तऽ दिल्लीमे हेब या एहिके आस पास हेब से चीज हम गुजरियै, हम दिल्लीमे रहै छी।
छनो छनो पहिले दिल्लीए मे हय, लेकिन दिल्ली हमरा शूट नहि केलक।
से किया
दिल्ली दिल्ली के जे आबादी एते छै, ओहि वजहसँ पॉल्यूशन कते छै, से नहि देखैत छी, हम रहैत छी।
बहुत बेसी ओ ह ह हमम, कराब नगर लगल रहै छै। लेकिन हँ, पल पल बहुत ही समस्या छै, अहाँके आबादीह।
दिल्ली मे मतलब फते आबादी जऽ मतलब हरेक क्षेत्रमे दिल्लीमे जे कामके, जे रोजगारके। सुविधा छै, ओहि वजहसँ आबादी बहुत छै। आओर ओहि आबादीके वजहसँ कते गाड़ी चलै छै रोडपर।
हँ, अपना सभमे नहि कहैत छियै, लोकसँ लोक, लोकसँ लोक। से छै। दिल्ली मे लोक परस लोक लोके परस लोक
उएह छै कि हम दू साल रहलहुँ कहियो। तबियत ठीके नहि रहै छलै तऽ पापाके रहै छलखिन स्थानमे, पपा कहलखिन चलि आबऽमे रहै। आसाम आबि गेल हइ, मगर आसाम जे छोट। दक्षिण शहरमे बहुत साफ सुथरा शहर छै, एकदम पॉल्यूशन नहि।
अच्छा हँ, तऽ असमिया लैंग्वेज आबि गेल, भाषा।
आबि गेल मतलब एखन पूरा बुझै छियै, पूरा। आ बाजियो लैति छै किछु किछु, लेकिन जे छै से पूरा नहि भऽ सकै छै।
हँ हमू पीसी मॉल लगमे रहल छलियै यऽ, पीसी मॉलमे किछु दिन। तऽ अपन सभके तऽ भाषा मैथिली तऽ ओहिमे अहाँके ओ उमहर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ैत छलै हे तऽ हमरा भोजपुरी आबि गेल छलै। बहुत छोट रहिय ने अहके नओ सालके ओहि टाइममे छलियै तऽ, लैंग्वेज नया नया। सिखयमे तऽ हमरो बहुत नीक लगैए, बंगला तंगला सेहो कनि मनि बुझि जाइ छै, बाजल नहि होइए। बुझि जाइ छै।
मेन, हम हमरा से मेन दिक्कत की भेलै, हम ऑफिस। काम करै छियै, आ तऽ कोइ हमरा एखन पल कोनो काम बुझै छै। हुनका जे छै से आसानीसँ बाजि नहि अबै छै हमरा सभकेँ। हिन्दीए मे बात केलक, हमरा लग तऽ असमिया छै, तैयो हिन्दीमे कन्वर्ट भऽ जाइ छै।
अच्छा
ताहि लऽ कऽ जे ह पूरा अखन तक बाजि नहि पाबै छै, लेकिन बुझि पूरा जाइ छै, किछु किछु बाजियो लै छै।
हँ हँ
अहाँ की करै छलहुँ?
भोजपुरी तऽ अपनो सभके हम टीचर छी, ए टी जी टी जे छै से ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। एहिठाम सरकारी स्कूल छै, दिल्ली गवर्नमेंटमे ने, अहाँके गेस्ट टीचर हम।
अच्छा
गेस्ट टीचर छै, जनैबै अहाँ गेस्ट टीचर। तऽ जेना अपना सभके संविदा कर्मीके कऽ देलै।
हँ
तऽ ओ अहाँके परमानेंट नहि केने छै ने, तऽ ओहि टाइप। के छै इहोठाम दिल्ली गवर्नमेंटमे, ओहि टाइममे ओतऽ छलै, एतऽ रहै। तऽ हमर बाबूजी मना कऽ देलखिन कहलखिन कि जे एतेक पढ़ेलियै हए जे गामे गाम घुम कऽ मास्टरनी बनबे खेत खरिहान जेमेय ताहि दुआरे नहि आबऽ देलखिन हमरा भऽ गेल छलै यऽ अयो ठमन एकेटा मे बेमोन से भरने रहियै हमरा छले की नेट तेट के तैयारी करब पी एच डी करब तऽ कॉलेज तॉलेज दिस जायब से लेकिन अहाँके जे छै से ततबे मे बी एड हमर भायजी कहलखिन जे अहाँ कऽ लिअ तऽ बी एड केलियै आ अपने सी टेट निकैल गेलै पहिले बेर वला मे स संगी छलैय से कहलकै की जे ककरो भेलै अ नइ सी टेट तोरा भेलौ ह तऽ कतहु ज्वाइन नहि करै छऽ खाली पपे बदौलत तू खाली पढ़ाइ करबही आ रहबही से अपन
ह ह ह ह
हँ गवर्नमेंट स्सकूल मे निक रह दिल्ली आबि गेल छलियै हम तऽ पपा काल बियाह सँ पहिले दिल्ली आबि गेल रहियै पढ़ाइ के लेल तऽ ओहिठाम फेर तकर बाद जे छै से एकेटा स्कूलमे बेमोनसँ ओकरे मोन रख बिमला नाम छलै य तऽ आब ओ नइ य कोनटेक्ट तऽ ओ हमरा कहलक कि जे भरी कि नइ भरी फोन कऽ कऽ भरी कि नइ भरी हम कहलियै तऽ जे ठीक छै भरिए दै छियै मोन रखय लए फेर कहलकै हँ हँ भरि दिया तऽ एकटा पी जी टी मे भरने रहियै आ ओहो मे
कोइ एगो जे से उस क लक नहि आगे के तरफ
हँ नीक लड़की छलै य हँ आ नीक लड़की छले मोन के बहुत पवित्र छलै यै ह तऽ ओह छै हम तऽ मिस करै छियै कए बेर ओकरा तऽ ओहिमे अहाँके भाओ गेल हमरा ज्वाइनो कऽ लेलियै आ अपना बुझलहुँ नइ जे हमरा मने की जे जहिया ज्वइन केलियै तहि दिन पाइ दऽ देतै
त तकर बाद जे छै से भेल की जे हम अपन बाबूजी से पुछलियनि बाबूजी पाइ तऽ नइ देलक हमरा नहि बुझल छल जॉब करते महीना पुरतै तखन पाइ भेटतै तऽ बजलै एखन की हेतौ आइ तऽ ज्वाइने केलिऐ न महना पुरते तकर बाद तोरा सँ बैंक खाता लेतौ तो ई करतौ तखन न भेटतौ हाथ मे थोड़े न पाइ भेट जाय छै हँ खाली पढ़ाइए पर ध्याने देने छलियै इम्हर उमहर नहि तऽ ओते बात बुझितो नहि छलियए आब तऽ बहुत बात तयो करलै ओहि टाइम के
आब तऽ जॉब करऽ लगलियै तऽ जॉब केला के बाद मे कोई जॉब केला के बाद तऽ लोक जे ह सबटा चीज बुझि जाइ छै ने राजनीति करऽ के
तैयो जनै छियै दोसर जे हम अहाँके दोसर टीचर सब के देखै छियै ओहि हिसाब से हमरा बुझैत रहैय जे हम कम बुझै छियै ओ सब बेसी बुधियार छै
तऽ सही मे हम
नहि ओ सँ कम बझे छिये बेसी बुद्धियार छै से नइ बात छै ओ सब जादा चापलूसी करैत हेतै
अ पता नइ आब की छै लेकिन नइ नइ ओ बुधियार छै हम रहय छै कि सोझ सपट गप बुझै छियै सोझ सपट काज केलहुँ लेकिन ओकरा रहै छै नइ ओ कहै छै जे कही पे निगाहे कहींपे निगाह सेहो सभ रहै छै हँ ओहोसभ चीज छै लेकिन ओ जे छल हमरा संगे करे छै तऽ हमहू बुझिजाय छियै तऽ हमरो अन्दर एबिलिटी आबि गेल ने जे हँ एना छल खैल हे हह त भै जाइ छै हँ से सब होय छै सब रंग के आदमी छै आब बुझ जाय छिए बहुत चीज पहिले न पहिले नहि बुझै छलियै आब बुझै जाइ छियै
असममे अहाँ के अथी ओ लैंग्वेजके अहाँ अथी करै छियै ट्रांसलेशन टाइपके
नहि नहि हम प्राइवेट कम्पनी में जे एकाउंटके ज पड़ै छियै
एकाउंट्स
हँ एकाउंटे
हँ एकाउंट वाला ज्यादा अपन सब तरफ के बच्चा लै छै मतलब कॉमर्स लेलक आ ओहिमे
नहि तऽ ओ जैसे मिडिल क्लास बच्चा बच्चा जे एकाउंट्स एहि लऽ ले छै ने जे एकेटा कोचिंग करऽ पड़ल साइंस में कम से कम तीन टा कोचिंग करय पड़ते
तऽ अहाँ कोन कॉलेजसँ पास कयने छियै
हम तऽ ज रहिका कॉलेज से ग्रेुएशन केने छियै मास्टर डिग्री आर के कॉलेजसँ
हमरो आर के कॉलेजमे मास्टर डिग्री नहि हमर ग्रेजुएशन भेल अछि आ इंटरमीडिएट भेलै छै ड एन कॉलेज
हमर सबके जे से हमर गाँंव के तरफ से इंटर केने रहियै आर
तऽ कोन कोन टीचरसभ पढ़ने छी प्रोफेसर से कएटा के तऽ हमर नाम याद छलए हमर बाबूजी यो ओहिमे छलखिन
कॉलजं क्लास कहाँ कहियो केलिए
आँ
अपना उम्हर के बच्चा कॉलेज मे क्लास कहाँ करै छै
नहि हम तऽ केेने छलियै अपना टाइम
नहि अहा ज्यादा पढ़य तेज हेबै त क्लास हमस नहि करियै क्लास
हँ नहि हम केने रहियै अपना छलै ओ कॉलेजमे
आर के कॉलेज मे आर के कॉलेज मे क्लास चले छलै यै लेकिन हम ग्रेजुएशन त रहिका कॉलेज से केने रहिये त ओहिमे क्लास केलिए नहि तखन मास्टर डिग्री मे एडमिशन लेलियै तऽ एक साल बाद चलि गेलै दिल्ली खाली ए्जाम देब लेल जेयय घर
ह कोन साल चलिय है कोन साल छलाह
हमर जैसे दू हजार पन्द्रह पंद्रह मे एडमिशन भेल छलाह खेल मास्टर वला
ओ नहि तऽ अहुूँ सब सीनियर तखन हमरा जे छै से दू हजार सात ओतऽ हम पास कऽ गेल रहीय ग्रेजुएशन
अच्छा दू हजार सात नम्बर त दू हजार दस मे मैट्रिके भेल या
हँ हमर निनानबेमे भेलै
हमर दू हजार दस मे मैट्रिके भेल या
आ दू हजार दसमे तऽ हम बी एड कऽ लेने रहौ लेकिन दू हजार दस मे हम दिल्ली आबि गेल छलहुँ
त्र अहाँ सब बहुत सीनियर छी तखन हह हम त आई हिनका सबसँ बात भऽ रहल है ने सब हम सीनियरे निकलि रहल छियै पता अय हँ आओर कहूँ
बढ़िआँ बात छै सीनियर छियै तऽ सीनियर जे है से ज्ञानो देबै ने धियापुताके
अपनो रहै तखन ने ज्ञान देबै दे लायक रहै तहन ने अपने बड जरूरते ही हि ही ह अपने बहुत जरूरत ह कलहु तऽ
नहि तऽ हमरा हमरा सभसँ तऽ जादा अनुभव आओर ज्ञान हेबे करड़त ने
उमर गुण अहाँ ई नहि कहि सकैत छियै केओ बुघिआर छै ओ ईठ ऐ
उमर गूने ने पहिले के पढ़ाई मे और हमरा सबके टाइम के पढ़ाई मे दुनू मे बहुत अन्तर रहै ने
ई जरूुर छै जे हमरा शुरुए से पढ़य मे बड मन लगै छल अखनो बैसा देए त अखनो पढ़िय पछिला साल स्पेशल एजुकेशन से डिप्लोमा केलहुंँ दू हजार पच्चीस मे ह इंटेल लक्चुअल डिसबिलिटी आर एकर छलै ऑटीजम हँ स्पेसिफिक लर्निंग डिसबिलिटी आओर एकटा छलैए मेंटल इलनेस तीन टा के छल
नेट तेट तऽ दएए रहल छलियै ह अहाँके सी एस आई आर नेट ओहि टाइम मे अहाँके फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी सबटाके सिलेबस बुक्षु पूछै छलैय आ हम बायोटेक्नोलॉजी सँ केयने किछो नहि अहाँके इंटरमीडिएटे तक पढ़नाइ ओतेक भयंकर सिलेवस हम पढ़इ पढ़ै तऽ हमरा बुझायल जेना ओ निगेटिविटी तरफ बढ़य लगलै तऽ बी एड तीएड कऽ लेने रहियै तऽ कहलियै कि तखन एहिमे जॉब कहलियी एखनोहु दैत रहलियैए तकर बाद हम बी एड केलाके बाद एम एडो कऽ लेलियै तऽ एम एड केला क वाद नेट के दऽ रहल छली एजुकेशन भेल नहि कनि कनि ल जेनरल कैंडिडेट भेलाके वजह सँ जे छै छुटि जाइ छै से छै आ पारिवारिक समस्या मे कनि भऽ जाइ छै लेकिन अखनो होइएा कि एक धक्का दियै से पइढ़ के बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जे निकल रहै पी एच डी तैयोमे हमरा भऽ गेल छलए लेकिन छओ महिना के कोर्स वर्क छलैएे ओहिमे सए दू सएमे हमरा एक सए सत्तर नम्बर आयल छलए एन्ट्रेंसमे हम तऽ एतेक खुश पुछू ने स्क्रीन शॉट लऽ कऽ एखनोहु रखने छी
होइते छै कि अपन मेहनत अपन मेहनत जखन खाइ छै लोकके तऽ जे से खुशीद अंडर तऽ हेबे करतै ने
हँ लेकिन उएह छै आब पारिवारिक समस्या जे एकटा स्टूडेंट लाइफ जे होइ छै ने
हँ स्टूडेंट लाइफ के बात अलग छै आ फेर
अलग छै ह